की हाल छे।
ठीक छै राधे राधे।
राधे -राधे ठीक छी।
आर सब।
आर सब ठीक छै अहाँ ठीक छी।
हँ हं धहम ठीक छी अहाँसभ ठीक छी अहाँके मम्मी पपापा सभ ठीक छैथ।
हँ हँ सब ठीक छै की करै छलौ।
किछो नहि अहाँके खाना पीना भऽ गेल।
हँ हँ भऽ गेलै अहाँके।
अच्छा हँ हमरो भऽ गेलै।
अच्छा पर जल्दी भऽ गेल।
हँ हँ गाँंव में जल्दी भूख लागि जाइ छै
हँ हँ सच मे भूख आ नींद बड़ लगै छै।
आ आइ त मौसम त एमे ठंडा छै तो आर लागे छै। जे दू चारि दिनका हिस्सा सुति रहि के फेर गर्मी परते।
हँ बड नीक मौसम छैे लेकिन आइ के एकदमसँ।
खाली एहने रहै न सब दिन।
सब दिन नहि सब दिन कतऽसँ।
की सब बनल छलै खाना।
हमना भात दालि आलू कठहर के सब्जी आलू परवर के भुजिया। तीसी के चटनी।
ओ कटहर खतम नहि भेल आहां के दिस एखन।
नहि हमर नानी देने छलै हमरा सबके नहि फड़ छ नारी देने छलै तऽ। ओहे छलय। ओ अहाँके फरे
अहाँके खाना -पीना सब, बनबऽ अबैया कि नहि।
आबैया सभ चीज, लेकिन करय किछु नहि छी।
नहि हमरो सबके कटहर नहि फरय छय, इम्हर हमरो सबके अपन खेत नहि छै।
अच्छा- अच्छा, अहां के घर कत भेल अपन
हमर अपन घर गंगापुर।
ओऽ गंगापुर। नहि -नहि सुने छी, किमहर छिय।
अच्छा उ देखने छिय, उगना महादेव मन्दिर।
हम हँ -हँ
बस उम्हरे, ओतय -ओतय स बस पाँच सात मिनट लगय छै, हमर अपन घर आब में।
अच्छा -अच्छा, रील्स ने अपलोड कऽ रहल छी, एखन अहाँ, की बात छय।
अरे एकटा करै छिय, व्यूज नहि जाइ छै, तऽ छोड़ि दै छीय।
आब ओहि ले देखियौ, सब बायरले लेब ले दुआरे थोड़े कर छै।
नहि एखन, टाइमो नहि भेटै ये, एक्जामसभ चलय छै ने हमर।
हँ ये सेमेस्टर बला ओरिया क जेब बद जयनगर के स्थिति, ने मधुबनी के पयने पेन रहत।
ओहे हँ एखन जे आबे छिय तऽ एते थाकि जाय छियै ने, की कहू मन होइ छै, खाली सुते रही।
अकेले जाय छियै।
नैय- नैय पपा ल क जाय छथिन बाइक सँ
अच्छा कनि दिन पहिले, हमरो थर्ड ईयर के भेल छेलैय, वैह में एते टाइट, बाप रे आर एके कॉलेज मे चोरीयो ने करू, सब कॉलेज में चोरी क सकै छीे लेकिन लेकिन आर के मे नेै, बाप रे
मधुबनी दिसन तऽ हमरा कॉल करब, हम ऐऽब
हँ- हँ जरूर, हमर बहिन तऽ रोज जाय छैय। अथी ओतेै लिखेलकै या न बी एड मे एडमिशन भेलै, आर के कॉलेज में हँ कैल्हो की परसु जेतै, हँ -हँ हम ऐब जरूर कहब
हमर एकिस क एग्जाम अय, तऽ आउ न।
एकीस क हमर बहिन तऽ जाइते छैय, कहबे आहाँ से भेंट कऽ लेत। हुं आर कहियौ चौरी में छी।
नै -नै एखन एग्जाम देैले, अपन ओतऽ एल छेलौ गंगापुर।
अच्छा -अच्छा, पास अय ओत स।
जाय बला छैय।
नै -नै आ ओ बिहारियो नै छैथ। ओ अखन नय ऐथिन।
नै ओ एखन नैय एथिन, छैठ सब मे कहै छेलखिन ऐब। पावली सब मे एथिन।
अच्छा-अच्छा, छठि में तऽ सबे अबै छैय बिहारी सब।
छैठ त छैठ होइ छै।
अप्पन सबके सब स बड़का पर्व।
आ हँ।
हूॅं आर कहियौ खाना की सब बनलैये?
खाना बनलैय दालि, भात, बैगन अदौरी के सब्जी और रो टी।
अच्छा अच्छा।
हॅं पप्पा रोटी खाय छथिन हँ बैगन अदौरी बड नीक लागेैये।
हूं अच्छा उछालब कहियो पूजा एतै तऽ।
अच्छा ठीक हे ऐब।
सब आदमी एक्के रंग छी खूब मस्ती करब।
हँ ऐब भाबी एथिन तऽ ऐब
हँ हँ।
अहीं सब ऐब न चोरी कोनो काम हेतै तऽ।
अखन कोनो कामे नै होय छै हेतै तऽ जरूर एबै। लेकिन नै होय छै अहिना सब आदमी ऐब घूमब -फिरब बातचीत करब अवन्ती दीदी एल छलै बड्ड -बड्ड मजा एलै।
हॅं अथी के ओ प्रांजल सबके अथी छलैन ने। हँ उपलैन छलैन।
हूँ हूँ।
हूँ हूॅं उपलेएनो मे बड्ड मजा अबै छै नऽ। चारि पाँच दिन के काज होय छै फेरो ह।
तै मे अप्पन बैच के लोक सब मिल गेल त और मजा अबै
हँ और चारि पाँच दिन के फन्सन फेर होय छै त और नीक लागै छै।
हँ शादियो मे नीक लगै छै आब तऽ हल्दी मेहदी
हँ। शादी मे लड़की के ओतऽ नीक लगेै छै। फेर दुरांगमन के बाद लड़का ओतऽ नीक लगै छै हूँ।
कीये दिसका नीक रहै छै लड़का सब
हॅं नै यै लड़का के जहन बरियाती लऽ क जाइ छै तऽ बड नीक लागै छै।
हॅं हमर भेए मौसी बेटा के शादी छियै नवम्बर मे। तऽ मजा एतै बरियाती बड़ दिन बाद होइ छै बाप रे। तै के बाद मनीषे भाइजी के हेतै चिन्है छियै ने मनीष भाइजी के।
नै हुनका नै चिन्है छियैन हम।
अरे पूजा छै नऽ ओकर बड़की चाची के बेटा।
अच्छा नाम लै छथिन लेकिन नै चिन्है मतलब ओते ने देखने नै छियनि ने।
दुन्हु नाम छियनि।
अच्छा कि छै हमरो आब भाइ जी सबके शादी हेतै हमरो सके घर मे आब शादी बला काज शुरू हेतै।
अच्छा अच्छा केए गो भाइ यऽ अहाँके?
हमर तऽ अप्पन एके गो छै बट हमर चाची सबके बेटा छै ने।
हॅं हॅं।
हॅं लड़की के बियाह तऽ बहुत भेल ए हमरा घर मे, हमरा घर मे एखन लड़कियो के बियाह होबऽ के छै लड़को के बियाह होबऽ के छै। जनऊ भी होबऽ के छै बहुत काज छै एखन हमरा घर मे। हाँ भोज खाइत रहूं हूं।
भोजो तऽ जल्दी जल्दी होय नै छैय तऽ जेह हाथ।
हाँ हाँ जैह हाथ सैह साथ।
हूं हमर सब दिश तऽ बिल। कूले नहि होइत छै उपेनेन जे छलै एहिमे। जग भेलै तीन तीन टा एके दिन भो गेलै यग के भोज दिने मे होइ छैय लोक कतऽ खेतै। एके जगह कतहु न।
हमरा सबके मे तऽ जग होइ छैय ने तऽ भोज उठा कऽ राखि लै छैय लोग। एक गोटा दिन में केलक एक गोटा दुपहरिया में केलक एक गोटा रात में केलक।
बुझाइ या हमर गांव के लोकसब बड़ कंजूस छैय नै उठेलके। दुनू कऽ लेलके तीनू आब लोक कतौ एके जगह खेत।
हाँ आ हमरा सब जहन भोज शुरू होइ छैय ने एकादशी जाग वाला तऽ तीन- तीन चारि- चारि दिन तक। तीन टाइम -तीन टाइम भोज होते रहि जाइ छैय भोर में फेर दुपहर मे। राइत में बड़ी मजा आबे छैय ओहि टाइम में।
ओ अहाँ गांव में लेडीज जाय या खाय लै की पारस ओबै छै।
पारस ओबे छै।
ओ मतलब लड़कीयों सब नै।
हाँ मने जाइ छैय कुमैर लड़की सब जे रहे छैय से जाइ छैय आब हम सब थोड़े जेबै। वियाह भऽ गेले तऽ हमर सबके पारस ओबै छै।
अच्छा लेकिन भोजमे बैस कऽ खैके मजे अलग छै।
अहि बेेर तऽ एते हमरा सब के पानी होय छले या भो पारस आने कला में तयो हमस नै छोड़लिये भीज -भीज।
कै ल भोज लोग केना छोड़ देते भोज- भोज होइ छै।
पानी होइ छले सबके लगले छोड़ि देते फिर भी छत्ता लऽ ल के एलिये अरे खैल नहि होइ छै ब। मजा आबै छैय जे हाँ भोज छै।
हूं हूं हम दू चार दिन पहिले। पार गेल छलै हमर नानी के बड़खी छलै त ओतौ भोज।
य अहाँ सबके इम्हर से तऽ उछाल तऽ नेपाल लगे पड़ैया।
बोट ले पर तऽ छियै हम-सब।
ओ कते टाइम लगैया जायमे।
एक से डेढ़ घंटा।
बस।
हूं।
अहा सब के नेपाली बाजो ओबेया की नई।
नहि नहि ओबै या कनी मनी ओबै या।
ह कनि मनसी। चा अच्छा देखने रहु गेल रही अहाँ सब भावी गेल छलै थै। फोटो देखने रही।
ह पासे मे छी जनकपुरा अहा गेल छी कि नहि।
हँ हम गेल छियै एक बेर गेल छियै।
ओ हमस तऽ कते बेर गेल छीयै न। जनकपुर जाय के मोने ने करै छे।
नीक जगह छै लेकीन।
हँ हँ हँ।
जनकपुर मे हमरा सबके ने प्रॉपर घुमै के जगहे नहि मालूम छलै एकटा जानकी मंन्दिर मालूम छलै बस।
बड्ड छै बहुतेक जगह छै घूमऽ के।
धन खा ई सब नहि गेलियै।
जा नहि गेलहुँं धनखाह।
नेई।
अच्छा नेक्स्ट टाइम ऐब न त अतेहीए स चलब।
हँ नेक्स्ट टाइमे ममा के संग।
ह। हँ- हँ सब गोटा मजा एते देखु रिलेशन किछो ने मेने रो। किछी सब आदमी के अटैच छै भ। कहलि लए लाइफ मे छैे की हँसू, बाजू, खाउ, पीबू, बस।
हू- -
हम्म
आर अहाँके मम्मी सब ठीक छथिन।
ह हमर मम्मी सब ठीक छै थिन अहा के अकचन ने सबजीी। निक लागैया कि नैय, अहाँके अरिकञ्चनके सब्जी बनबऽ आबैया कि नैई?
आरिकंचर के बनबऽ नहि आबैया, लेकिन हमर दाय बड नीक बनाबै छै। खेबै ना तऽ अहाँके मुँह से नहि छूटत।
ओह ओएह छै ओ में बड़ी नीक बनाबे छै हमरो मम्मी सब।
हुं, अर कंजके तऽ आहा जीमे पानि आबि गेल।
हँ- - अभी के मौसममे और गरम- गरम मजा आयत खाायमे। भात।
कि कहु आ तऽ वेजिटेरियन लेल तऽ उएह भेलैई।
हँ- -
से खइ छी म।
अपन सबके इम्हर हँ हम देखााय छी। इम्हर सब में पनीर -तनीर थोड़े चले छै वएह सब चले छियै।
हँ अरिकंच के सब्जी अ दौरीी के सब्जी।
हँ आ ऐय कदीमो के सब्जी बड़ नीक लागैत छै।
हँ सेेरसो बला।
हँ हँ।
गुल्ला बला जे बनायत बड़का बड़का के।
आ्हाँ।
आ माछ खााय छी कि नेई एहन मौसम मे अंडावलाा।
नहि- नहि हम नहि खाइ छियै एखन मने खााय छलहुँ बट एखन हमरा नेई मोन होइया।
अच्छा -अच्छा हमस हम तऽ वैष्णव छी।
हुं ए तऽ पता तऽ एक रति। ई नहर मे पेईन भेलैया सबके देखै छै बंसी लऽ लक बंसी लऽ लक।
हँ पथिए- पतिया छोटकी पोठी माछ सब बी - -
हु बच्चा सबके- -
हु भरि दिन ओएह पीछा बता भेल रहत।
हँ, हमरो सबके के घर मे रहिते तऽ लग मे रहते तऽ हमहू सब जेतिए मारा ने आब जे। तीओ तऽ केना मारि छैई।
हे पता हमरा धान- - धान रोप के एते शौख ऐइ एते शौख ऐइ हमर सबके बहुते खेत छैई। ताय के कहु बु दाई कोनो जन के केहने धान रोप ल जेएत एते शौख य हमरा की बताउ
नीक लागे छै, हमरो सबके उमहर जाय छियै तऽ, गाछी दूस घूम ल तऽ, रोपैत रहे छी।
हँ एखन तऽ ओतेक पाईनने नहि होइ छै, मौसममे नी देखियौ मौसम मे एहन छै, लेकिन पाईन नहि होइ छै, जे पाईन मे नहायब पता नहि की भऽ गेल या सीजन के
नै होइ छै,
आई जन धान रोपा जेतै जहन धान रोपा जेते तऽ, पाईन हेतै सबटा गल जेतै।
ह काइल सँ तऽ सावन सुरू भ गेल।
हँ काइल्ह सँ शुरू भऽ गेल काइल्ह तऽ, व्रतो रहत बड- बड छोट सँ करै छियै, बच्चा मे उठा लेलियै आब तऽ, कैएलो नहि हो आब ओते नई मोन करत व्रत करऽ के लेकिन करै छियै, सभटा बड् छोट मे हम निशा सब उठा लेलियै
महादेव मंदिर एई कि नइ गाममे कोनो
दू दूटा छै, तीन तीनटा बड महादेव मंदिर छै।
जाइ छियै कि नय सोमवारी मे।
हँ जाइ छीयै कि कपिलेश्वरो जाइ छीयै कहियो कोनो बेर बिचला -बिचला मे लग नइ पड़ैत छैै, तैयो दूरो नय पड़ैत छै,
अच्छा महादेव मन्दिर जाऊ पूजा करू निक बड़ भेटत
एऐ बोर लए थोड़े करै छी।
हँ
हु -हु
खाय ले लोको कर छै